सखी
छै बड़ नीक छै आहाँ अपन सुनाउ
हमरा आरके भी सब निक छै
आ कहलियै जे ननद के शादीमे तऽ बड़ा बिजी होबैय अखनि अहाँ
हँ बस तैयारी चलि रहल छै तनिका तनिका भेटाय छै तऽ निपटाते जाइ छियै
हँ जेना जेना थोड़ थोड़ काम करके पूरा
हँ अब ज्यादे दिन नहि ने बचल छै दस दिन तो गिन के हाथ में दिन बचल छै
ह अरे बाप रे बाप आ बेटीके शादी छै ने
के बियाह छै
बेटी बियाह में तऽ बड़ चिन्ता होइ छै बेटी बियाह में तो बड़ चिन्ता तब जेना बारात आके दुरा लगा के जखनी गेल ने हँ त तखनी से चिन्ता बनल छै हँ तो की कि तैयारी हो गेलै कपड़ा लत्ता जेनाई सब बेसाह लेलियै खरीद लेलियै
हँ एकाएकी तऽ कपड़ा उपड़ा किना गेल छै और जेवर गहना भी आधा आ गेल छै आधा आओर ऑर्डर देल छै सत्रह अठारह तक आ जेतै
आ जेना खाना उना ला की मने अ हलवाइ उलवाइ रख
न न घर से न हो रहल छै घर से न हो रहल छै हँ बाहर से होइ छै तऽ वहाँ पर अ इंतजाम भेल छै सबके रुके ठहरे के वही पे हँ ट्रिंग के वहीं पे व्यवस्था भेल छै
ह मने कोनो शादी भवन उवन से अहाँ करै छी
घर उतना जगह नहि छै आओर पर परिवार सब जहाँ सबके सुविधा होवै छै तऽ वहीं पे सब प्लान करे छै आ वही पे होवे मे ज्यादा नीक रहे छै छै
तऽ ई तऽ ई तऽ ई जनै छियै ई नीक बात हई एना मे की होई छै छै न कि घर भी अहाँ कि अस्त व्यस्त नहि भेल
अहाँ ई तऽ अहाँ नीक कहै छी
है ना
हँ ओहिसे बेस नहि हो आओर जे जहाँ पे सामान रहै छै वही धरल रहै छै ई नहि कि भीड़ भाड़ मे न एतेक धरल ओन्ने ओन्नेके धरल ओ
हँ ओ नहि
बिमार हो जाइ छै
हँ एहिमे तऽ हई कि की हई कि अहाँके जतेक मेहमान अयलक से तऽ ओतय ही शादिये भवनमे ऐलक ओहि जबसे शादी उदी अपन देखके ओहि जंग से विदाई लेके चल
हँ एते नजदीकके परिवार होइ छै उ सत्रह अठारह तक आ जयथिन घरे ही
हूँ अच्छा कुछ लोग घरे हँ
काहे कि बीस के उन्ननीस के तिलक कहै छै न तऽ घरे से दि तखन
बरात ला अहाँ बारात भवन लेेले छियै
हँ बरात ल हँ हँ बाँकी विध व्यवहार घरे से होइत छै
तब तऽ तनिका मनिका घरो डिस्टर्ब होइए जेतै कुछो लोक जे बढ़ जेतै एतै कुट कुट
बियाह मे तऽ उतना होबै छै
हँ आ देखियौ ने सखी हँ बोलियो बोलियो सखी
अहाँके मट मटकोर केथ केना जाइ छिय मटकोर के बिध करे
हँ मटकोरके विधिमे की होइत छै जे जे विधकरनी छथिन सेहो अपन चुन चुनरी साड़ी पेननेथिन गोटा पट्टा लागल आ जिन जिअ ह आ जिनकर मटकोर खाना आ जेते तैहि जेऽ जे लड़की होथिन हुनको हँ अ उन उनको चुनरी साड़ी पेनहत अ गोटा पट्टा के आ मिथिला मे ने चूड़ी नहि चले छै चूड़ी के जगह पर ने ह लह चलै छै लहे पेनह के सब शुभ काम होइ छै तऽ उहे लह के चूड़ी पेनहा देलिय जेना बेटियो के पेनहा देलिए आ विध करती कर नेह हँ विधकर्णी जे होथिन माइ होथिन भौजाइ होथिन जे होथिन सेफ पेन लेथिन अपन आ हँ आ फेर ओह रातेमे अकुरी तनिका चना भींगा दैय छिय हमस बाल्टी उल्टी मे जेत एक लोक हँ आ उहे ने हजामिन तऽ अपना गाँव सबमे त मिल जाइ छै ने हजाम मि मिल जाइ छै हँ ह तऽ उहे ठकुरा ते तऽ उहे दौरी में साझ के जेना ओ अकुरी भेलै चाउर भेलै पान के पत्ता भेलै कोदारी भेलै सु पारी सब रख लै छै लेकिन हँ एक बात तऽ जरूर मानव जरूर पुजवालयमे जेना मर ऊ हँ मटकोर खुने जाइ से पहिले तनका मानल जरूर पुजवा लेबै ओ बड़ा मतलब जरूरी होइ छै हँ आ बाजा गाजा बजलक न मटकोर खने जेना जाइ छी तऽ बाजा गाजा बजल तऽ जेना नीक भी लागल
आ मटकोरके शोभा बढ़ि जाइ छै तनि ढोल उल बजत जाइ छै तऽ
बजत जाय छै आब ओ ने ते गीत उत गाबे ला अपन सब के रहबे करे छै कर कुटुंब के ते जे रहे छै से सब चलबे करे छै
हँ गीत गवान तऽ पाँच दिन पहिलेसँ शुरू हो जाइ छै घर आरमे टोला महला स सब आबै छै तऽ गीत गाबा चलै छै घरे
हँ हँ तनी तऽ ई ई जे आब ओ किछु लोको जे करै छै ने तऽ ओ लोक तऽ मानियौ कि जे अऔकुरी उकुररी न देलक चना द चनाके दाल भिगा देलक लेकिन हमर सबके मााय जे म कर मटकोर खाने जात तऽ ओ सब चने भींगाबथिन काला चना भिजवा के आ अपन छनबा के उहे धरबा दे
हम आरो दने काले चना भी भिजवाइ छै काले चना भिजइ छै आओरो साथे साथे त तनिका गुड़ रख द छै वार पे आ वह खोइछां दुहागिन जे जाय छे सब के खोइछा में मिले छै छै आरो आर से फिर अ खोइछा दूर नाक से जोड़ा माग टिकल जाइ
हूँ हूँ आ तनिका तनिका तेलो सुनै छी जे जे कही कही मांग मे लगा सिन्दूर दै छै खोँइछा घर जब दै छै तऽ हँ
मांग मे माथा आर पे तेल आ सिन्दूर पड़ै छै
हँ ओहो देख ले छियै ओहो हमरा मन पड़ै छै नहि तऽ ई तो जेना देखियौ ईसभ विध व्यवहार नहि होतै तऽ शादी मे खूबसूरतीए नहि अबैत छै ने बुझाइ छै आधा अधूरा हो गेलै ई सब जेना गीत मागर गाबैत आदमी गेल बेटी के ले के गेल ढ़ोल मे जीरा बाजल तऽ गाँंव के दस लोगो जानलक दस कुटुम मो आयल पटियो पटीदार के आ के बैठे छथिन तऽ बड़ा नीक लगै छै देखियमे आओर देखे मे भी नीक लगै छै यार देखियौ जे सारे समाज के अयलाासे ने कोई चीज के खूबसूुरती बढ़ै
अच्छा हँ अच्छा पर परिवार आओर समाज के उपस्थिति बड जरूरी छै
हॅं तऽ अहाँके परिवार घर मे तो एनाहिते बहुत लोक
हँ पूरा बाराती तऽ घरे भरल छै छगो घर मे छै
बापरे
हमरार के सास छै छथिन एगो अपन सास आ पाँचगो चाचीये साथ
बाह तऽ ओ हुनकोस
के परिवार हँ हमरा हँ एगो ननद छथिन तो ओहो तिलकर के पहिले भाय जयथिन विहारी कराबे लेनहार के रखथिन ऐ शादी बियाह में त मशीन के लेनहारी बहुत जरूरी छै
बड़ बड़ जरूरी छै नहि जेबै लेनहाडी करे तऽ ओकर ससुवार बला कते लोग आहु नहि दै छै कहै छै जे नहि भाय कहाँ अलो बोलाबे कथी ले जयबा मुह उठा के ओसिहि जयबा भााय एतो ते जय हई इज्जत से जय हई
आ सखी हमरा बुआ सास छथिन हुनका तऽ अबला हारी के जरूरत पड़ै छै बना लेनिहारी भाय भतीजा के ओ आ नहि सकै हथिन
देखिओ बतैऔ कि
हारी जाइ फुफाजी आथि बिना लेनहारहारेके
हं पुरनका लोक सब मे ई सब बात बहुत हे न अब तऽ तनिका नयका लोक सब उतना नहियो खोजे छै है मगर जे पूरा पुरान छथिन उसब बडड खोजै छथिन हुनका सभके ईसभ रह हँ
जरूरी होबै छै
तोरा सके ई रसम रिवाज के बडड जरूरी है हुनका सब से अहाँ किछु बोल भी नहि न सकै छी ओ तऽ कहथिन कि नहि हँ भाय न अलकै भतीजा नहि अलकै कीला लजैब हुं न जाहो जायके जरूरी नहि छै हां हां हां जरूरी नहि छै हँ जाइ ह आजय आजय न जे ते नहि जेते लेबे तऽ ओहिमे की होते जे उ तऽ न ऐथिन लेकिन हुआं बैठल बैठल रोइत रहथि
कहल जायत है भाइ बेटी बहिन के तो ही छै शादी विवाह मे तनी नहिरा न तऽ मन एकदम कुहक जते
हँ अही ला भइयो भतीजा चलि जाइ छै ने सब काम सौ गगो काम छ छोड़ के जा के बहिन के फुआ के सब के बोला के ले आ लोक अपन घर नीक लागे लागल सब अपन अच्छे से एऐलक हुनको सेके आशीर्वाद बाद भी मिल जाइत छै ने सब अबै छथिन तऽ सबके आशीर्वादो तऽ मिल जाइ छै
एहिहि खातिर तऽ भइ भतीजा ख माँंगे छै बहिन बेटी
हँ बड़ नीक बात अहाँ कहलियै। कोनो गीत मांगर में कहे छै जे आदमी भाय भतीजा। जरूर दियऔ।
जरूर देग खातिर एहि खातिर ने कनी अ ससुरार पीठ। हँ, तऽ ऊँचा रहए तनि। ऊँचा रहे है भाय भतीजा। के ऊँचा रहे। भे जाइ तऽ बेटी सबके केत्ता स्वाग। लगै छै।
ह ह नहि नीक बात। कहलियै चलिऔ तऽ अहाँ। तैयारी करियै। फिर हँ आ फिर हमसब बात करै छियै ठीक छै ठीक छै।
चल